हेलो
हेलो
नमस्कार मित्र
नमस्कार मिक्तर
ठीक छै न
हँ बिल्कुल बिल्कुल अप्पन सुनाउ
किछु दिन पहिले हम भारत क मे पलायन विषय पर एकटा विस्तृत रिपोर्ट पढ़लहु ओहि रिपोट के पढी के बुझायल छै जे केवल एक व्यक्ति यात्रा नहि बल्कि समाज अर्थव्यवस्था आ परिवार सबसे जुड़ल एकटा महत्वपूर्ण विषय अछि
हु बिलकुल पलायनक विषय मे बहुत चर्चा होइत रहैत छै ज अहाँ जे रिपोर्ट पढ़ लियौ ओहिमे मुख्य रूप से की की बात लिखल छल
रिपोर्ट मे लिखल छल जे बहुत लोक रोजगार शिक्षा व्यापार आब बेहतर जीवन क खोज मे अप्पन गाम व छोट शहर छोड़ी पैघ शहर सब दिस चलीत गेलाह
बिल्कुल ई बात सही अछि बहुत परिवार अपन भविष्य बेहतर बनाबै आशा मे एहन निर्णय लेने छल
रिपोर्ट मे इहो लिखल छल जे लगातार पलायन होबाक कारण कतेको गाम मे युवा सभक संख्या कम होय मे लागल जाहि से खेती आ स्थानीय व्यवसाय प्रभावित भेल
जखन गामक युवा बाहर चलि जायत अछि त स्थानीय विकासक गति सेहो प्रभावित होइत अछि
शहर सबमे अब इ अलावा लोक सब संख्या बहुतो बढ़बा कारण आवास यातायात पानी आ अन्य सुविधा पर अतिरिक्त दबाव पड़ल
हु एहि कारणे बहुत शहर मे बीयेड ट्रैफिक जाम आ प्रदूषणक समस्या बढ़ि गेल अछि
रिपोर्ट मे इहो बात ओल गेल छल जे कतेको लोग बाहर जा सफल भेला मुदा बहुत लोक के प्रारम्भिक समय मे कठिन परिस्थिति आ संघर्ष सामना करअर पड़ल
बिल्कुल स्वभाविक अछि नव स्थान पर अप्पन जीवन फेर से शुरू करनाइ आसान नहि होयत अछि
लेख मे लिखल छल जे पलायन कारण बहुतो परिवार अलग अलग शहर मे रहैय लागल जाहि से सामाजिक जीवन पर सेहो प्रभाव पड़ल
हँ परिवार से दूर रहनाइ बहुत लोग लेल भावनात्मक रूप से कठिन अनुभव होयत अछि
अ रिपोर्ट मे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगारक अवसर बढ़बाक आवश्यकता पर विशेष जोर देल गेल छल
ई बहुत महत्वपूर्ण सुझाव अछी, जब गाम मे पर्याप्त अवसर भेटत तऽ अनावश्यक पलायन कम भए सकैत अछि,
रिपोर्ट पढ़ि के हमरा बुझायल जे पलायन सकारात्मक आ नकारात्मक दोनो प्रकारक प्रभाव होइत छै,
बिल्कुल मूल्यङ्कन केवल एक पक्क्ष से नहि बलकी संपूर्ण दृष्टिकोण करबाक आवश्यकता
हमरा लगैत अछि जे संतुलित क्षेत्र विकासस एहि समस्या के बहुत हद धरि कम कयल जा सकैत अछि,
हँ जखन प्रत्येक क्षेत्रमे समान विकास होयत तऽ लोक सबके मजबूरी मे घर छोड़े नै पड़त
एहि विषय के पढ़ि के हमरा देशक विकास आ रोजगारक बीचक सम्बन्ध सेहो स्पष्ट बुझबा लेल भेटल
ई बहुत उपयोगी समझ अछी विकास केवल शहर सबमे नहि बल्कि गाम सबमे सेहो होयबाक चाही
अगला बार पलायन मुख्य कारण आ एकर सामाजिक प्रभावक बारे मे विस्तार से चर्चा करब
हूँ ई विषय पर गहराई से चर्चा करब बहुत आवश्यक अछि,
एहि रिपोट हमरा बहुत किछु नव जानकारी प्राप्त भेल
हूँ एहि चर्चा से बहुत किछु सिखबा लेल बैटल,
कल्ही हम अहाँ पलायन विषय पर बहुत रोचक जानकारी देलु। अब ई बताउ जे अ जहाँ, जे रिपोर्ट पढ़लु ओहिमे लोक सब अपन गाम ओ छोट शहर छोड़ी दोसर स्थन पर जाय लेल किनका किनका मुख्य कारणक उल्लेख कयल गेल छल हमरा विस्तार से सुनबाक इच्छा अछि,
रिपोर्टमे लिखल छल जे रोजगारक कमी पलायनक सबसँ पैघ कारण मानल गेल बहुत युवा अपन गाम मे मेहनत करबाक इच्छुक छला मुदा उद्योग कारखाना आ अन्य रोजगारक अवसर सीमित रहबाक कारण हुनका सब के दोसर शहरक देस जाय पड़ल एहि कारणे लाखो परिवारक जीवन शैली मे परिवर्तन आबी गेल
ई समस्या बहुत दिना से देखबा लेल भेटैत अछि। जखन कोनो क्षेत्र मे रोजगारक पर्याप्त अवसर नहि बनैत अछि, ते लोग अपन भविष्य सुरक्षित रखबाक
आशा मे घर परिवार छोड़ी बाहर जाय लेल विवस जाइत छथि ई केवल आर्थिक नै बल्कि ई भावनात्मक चुनौती सेहो होयइत अछि,
हँ बिल्कुल रिपोर्ट मे शिक्षक कारण होमय वाला पल्याण पलायनक सेहो चर्चा कयल गेल छल, बहुत विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करबा लेल पेघ स सबमे गेला कारण हुनका गाम व छोट शहरमे आवश्यक शै्षणिक संस्था उपलब्ध नहि छैन
बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करबाक इच्छा स्वाभाविक अछि मुदा जे प्रत्येक क्षेत्र मे समान शिक्षक सुविधा उपलब्ध होयत त बहुत विद्यार्थी अपन घरसँ दूर जाय लेल बाध्य नहि होयत
ह सही कलियौ निपूर्ण स्वस्थटक सेवा के कमी के सेहो एक महत्वपूर्ण कारण बताओल गेल छल कतेको परिवार बेहतर इलाजक के आशा मे एक शहर में बसे लागल कारण ओते अस्पताल विशेषज्ञ डॉक्टर आ आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध छै
ई सही बात अछि स्वास्थ सुविधा प्रत्येक नागरिकक मूल आवश्यकता अछै जखन छोट शहर ओह ग्रामीण क्षेत्र पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था नहि होयइत अछि ते लोक सब बेहतर विकल्प खोजबाक प्रयास करैत छथि
बिल्कुल रिपोर्टमे इहो लिखल छल जे किछु लोक व्यापार आर व्यवसाय बढ़ेबाक उद्देश्य से दोसर राज्य शहर मे गेला ओते बाजार ग्राहक व व्यापारक अवसर बेसी रहबाक कारण हुनका सफलता के सम्भावना र भेट अछ
हँ आर्थिक विकासक संगङ्ग व्यापारि क गतिविधि सेहो किछु विशेष क्षेत्र मे केन्द्रित जाइत अछि एहि कारणे व्यापारी सब सेहो न अवसरक खोज मे स्थान परिवर्तन करैत छथि
बिलकुल निपरुण प्राकृतिक आपधा सुखाड़ बाड़ी आ खेती मे लगातार नुकसान के सेहो पलायनक कारण मानल गेल छ बहुत परिवार अपन जीवन यापन बचाबै लेल दोसर स्थान पर जाय लेल विवस भेला अ
बिलकुल जखन प्राकृतिक आपदा लगातार नुकसान पहुँचा दैत अछि त लोक सब सुरक्षित आ स्थिर जीवनक खोज मे अन्य क्षेत्रक दिशा पकड़ैत छथि
बिलकुल सही रिपोर्ट पढ़िक के हमरा बुझायल जे पलायन केवल आर्थिक कारण स नय बलकि शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा व्यापार अप प्रकृतिक परिस्थिति सेहो गहराई से जुड़ल विषय अछि।
ई बहुत सही निष्कर्ष अछी। जते गरइ ई विषय बुझबै। ओतेक स्पष्ट होइत जे एकर समाधान केवल एकटा। उपाय सम्भव नहि अछी
हँ हमरा लगैत छै जे ग्रामीण क्षेत्र मे उद्योग विद्यालय अस्पताल आ आधुनिक सुविधाक विकास होइत रहै अनावश्यक पलायन निश्चित रूप से कम बए सकत
हँ सन्तुलित विकशे एहि समस्या दीर्घ कालीन समाधान मानल जाइतइत अछि। जखन प्रत्येक क्षेत्र मे समान अवसर भेटत ते लोकोग सब अपन घर छोड़बा लेल विवश नय होयत।
ह एहि रिपोर्टसँ हमरा देशक विकास योजना महत्व आओर स्पष्ट रूप से ओहि बालन भेटल
हमरो ई चर्चा बहुत उपयोगी लागल एहन विषय सब पर घराई विचार करना आवश्यक अछि
बिलकुल पलायन कारण परिवार समाज अर्थव्यवस्था बनल प्रभाव बारे मे विस्तार स आओ चर्चा करब
जरूर हम आशा करैत छी जे भविष्यमे सद, सदक देशक प्रत्येक क्षेत्र मे समान विकास होएत। आ लोकोग सब के केवल मजबूरी मे घर छोड़े नही पड़त।
हमरो यही आशा छै संन्तुलित विकासे मजबूत राष्ट्रक आधार बनल अछि
आजुक चर्चा हमरा पलायन वास्तविक कारण सबके गहराइ बुझबा लेल भेटल,
हमराो बहुत किछु नव जानकारी भेटल एहन चर्चा समाजक लेल उपयोगी होयत अछि
अगिला बार एहि विषयपर अगिला भागपर विस्तार बिस्तारसँ फेर गप करब
हँ बिल्कुल सही गेलेलिय ज्ञान बढ़ब सामाजिक समस्या बुझने मे सदिकन लाभदायक होइत अछि
काली यहाँ पलायनक मुख्य कारण सभक बारेमे विस विस्तारसँ जानकारी देखलू आब ई बताउ जहाँ से जे रिपोर्ट पढ़लु ओहिमे पलायन के कारण परिवार समामाज आ देशक अर्थव्यवस्था पर की की प्रभाव पड़ल ओकर बारे मे की लिखल छल
रिपोर्टमे लिखल छल जे जखन परिवारक एक बार दू सदस्य रोजगारके लेल दूर शहरमे चलि जाइ छथिन परिवारक सदस्य सब लम्बा समय धरि अलग अलग रहय लगैत छथि एहि कारणे बच्चा सबक पालन पोषण बुजुर्ग सब देखभाल आ परिवारक सम्बन्ध पर प्रभाव पड़ै
ई वास्तव मे एकटा भावनात्मक चुनौती अछि आर्थिक लाभ भेटैत अछि मुदा परिवारसँ दूर रहबाके कारण मानसिक तनाव आ अपनापनक कमी सेहो महसूस होइत अछि
बिल्कुल रिपोर्टमे इहो लिखल छल जे बहुत लोको बाहर कमा कऽ अपन गाममे पैसा पटबैत रहला एहि पैसा सऽ परिवारक आर्थिक स्थिति सुधरल बच्चा सबक पढ़ाई जारी रहल आ कतेको घर मे नव व्यवसाय सेहो शुरू भेल
बिल्कुल पलायनक किछु सकारात्मक प्रभाव सेहो देखबाक लेल भेटल बहुत परिवारक जीवन स्तर पहिने से बेहतर भेल आ हुनका सबके नव अवसर प्राप्त भेल
हँ रिपोर्ट मे शहर सबक बारे में लिखल छल जे लगातार बढ़े जनसंख्या कारण सड़क यातयात आवाज पानी बिजी आ स्वास्थ्य सेवा पर अतिरिक्त दावाब पड़ल
ई सही बात अछि जखन एके शहर मे बहुत बेसी लोग आबि जाइत छथि एते मूलभूत सुविधाक कऽ व्यवस्था करनाइ सरकार लेल चुनौती बनि जाइत अछि
रिपोटमे इहो बताओल गेल छल जे बहुत गाममे युवा बाहर चलि गेलाक कारण खेती काज प्रभावित भेल कतेको ठाम खेत खाली पड़ल रहि गेल मजदूरक कभी महसूस होबय लागल
हँ ग्रामीण क्षेत्र मे युवा शक्ति कमी स्थानीय अर्थव्यवस्था कृषि दुनू पर असर छड़ैत अछि एहि कारणे गामक विकासक गति धीमी जाइत छथि
रिपोर्टमे लिखल छल जे किछु शहर सब मे पलायनक कारण ओ नव संस्कृति हा परम्पराक आदान प्रदान सोहो भेल अलग अलग राज्य के लोग एक संग रहिके एक दोसर बहुत किछु सिखल
ई पलायनक एकटा सकारात्मक पच अछि विविधताक बीच मेल झोल बढ़ाला समाज और समृद्ध बनैत अछि
रिपोर्टमे इहो लिखल छल जे अनियोजित पलायनक कारण कतेको शहरमे झुपकी झोपड़ी संख्या बढ़ल आ स्वच्छता स सार्वजनिक सुविधा